नगदी।
नमस्कार।
की हाल चाल बा।
हँ सब ठीक हआ अभी घरमे अ सब घूमने की प्लानिंग बना त वहि सब। देखत की कोन कोन घूमत जावत कोन कोन न जावत।
कहाँ जावत घूमने।
अभी। दूसरे शहर जा तऽ घूमने की बात चल त घूम दूसरी जगह पर ज समुद्र वगैरह होत न वहाँ जााने क घूमने की बात करत अभी।
गोवा चल तू बरो उधर है समुद्र हगत बीच होगत
हँ अभी अ आय हत न घर मे मेहमान भी हत त वो भी बोलत कि कही ऐसी जगह चलत की जहाँ पे अ ठण्ा ठण्डा लागत बीच वगैरह वाटर पार्क वगैरह ऐसा घूमने की बात चलत अभी सोचत क कहाँ की प्लानिंग करत हम
हँ तो चल त हम भी चल त फेर अपने बाल बच्चो को लेक बचुआ को लेक
हँ तो जो भ होत न हमरे घरमे हम तु्हरा बताए देंगे नहि तऽ हम तो सोचत कि अ समुदर समुद्र चार त घुमना दूसरी ज
कब चलतै पर कब क प लैन बनाबऽ त चलन क
आर
ह
आज शाम का देखत नहि तो कल का देखत कल ज सुबह सुबह जल्दी निकलत हम।
कलका रहना दो परसो क देखा तऽ कल हमको ोड़ा काम होबा तऽ तो परसो का देखत त परसो को साथ सब लोग साथ चलेत ह
हँ तो हँ हम अभी त प्लानिंग करत न हम। अभी सोच विचार मिलय हो तऽ।
कितने लोग चला त
हमार बहन की छोरी ह त ने दीदी हराथ हमी वो है तऽ आऔर भैया है तऽ मम्मी है तऽ और गाम से एक दो भैया और आयथ हमारे वो भी चलथ हमारे साथ
अच्छा आपका बचुआ फिर बचुआ तो दिक्कत करेगा आपका
न बच्चौ घूमने वाली जगह पर खूब मन लग थो आको
अच्छा अच्छा।
हँ घरमे ही मतलब थोड़ा बहुत ओ करत लेकिन घूमने लेके चलत न त एकदम वहाँ पे अच्छे से खेलत पूरा मस्ती कर
तो पिकनिक मनावत फिर हम लोग मिलकर देखा तऽ प्लानिंग बनाबा तऽ पिकनिक भ चला त फेर
हँ तो चलत प्लानिंग करत हम सोच विचार। करै ने घरमे भ बोला तुम भी तैयार हो जा तु
छुट्टी तऽ पड़ी रहा है बच्चे लोगो का
हँ एठाम हँ।
छुट्टी तऽ पड़ अ पड़त रहा बच्चे लोगो का।
हँँ तऽ फिर चलत हम भी सोची विचार करे बोलत रोज हमे।
कम से कम पाँच दिन का तो रखत घूमने का।
हँ।
पाँच दिन क प्लानिंग बनावत।
हँ त हम भी प्लानिंग करा कि कहीं चल हम। तऽ सोचाथा कि क दूसरी शहर जाक घूमा त आय हम।
हमारे बच्चो अी बहुत जिद्द पड़ा की घूमन चलो घूमन चलो।
हँ तो दूसरे शहर जाए त उसमे तऽ टाइम ही लगत। ह बहुत वक्त लगत पैसा भी लगत फेर।
सब साथ चलत तऽ। कम-कम पैसा पड़त तऽ तो ठीक रहबत कम-कम पैसा। पड़त सब पे।
हँ। अभी हम आएथे दो मिनट रुको-रुको ने घर पे कोइ आ।
ठिके। पेट कर। मौसी। ओ ज ने बोल।
हूॅं। चार चचे पैसे बाते। हेलो।
हँ हेलो।
किधर चलतै दीदी आवाज नहि आवत तुम्हारी।
अरे घरमा कोई आवत नहि ब। मेरा भाइ भउ है न। कछु मंगायत पार्सल से तऽ वहि देखन चला गत की कहा मंगाता है।
अच्छा अच्छा।
त ओय हम आयत न त वो फोन माँगत कि ओ। फोन दे दो पैसा डालत हम पैसा।
आ क्य मंगाबत भैया लोग।
पता न क मगाबत हो। इतनी सारी छोटा-छोटा गाड़ी लागत न घर मे छोटा छोटा एकदम। खिलौना वगैरह वाला ओ उनके रखने लिए कुछ मंगातै।
अच्छा स्टेंड मंगाबत।
हँ स्टैड मंगायात नही त कुछ और मंगयात
सच्चा हमने भी ऑर्डर कराथ गलीचे ऑर्डर कराथ हम भी घर मे डालम
हँ अभी हमार भैया है ने तो कछ भी ऑर्डर कर त हनी सब चीज ऑर्डर करी दे जो अच्छे लागत इने ओ ऑर्डर करी दे सामने आब भले इ्स्तेमाल न होत ना फिर भी ऑर्डर करी दे
पैसा बर्बाद करत भाय
हाँ। ए त जिद्द पकड़ती कि कही दूसरी जगह चलत घूमने घर के बाहर चालत
कच्छा पढ़त भैया पढ़त जावत पढ़न जावत भैया
हँ पढ़त न
अच्छा छोटा रहत तुम से भैया
न बड़ा रहवत हम से
शादी नही करा भैय का
न अभी न करत अभी तो नौकरी लागत न उसके बाद शादी करत अभी बिना शा शादी के कैसे करे द शादी
हँ ठीक छै बात तो
हू नौकरी लागत तऽ कोय छोरी देवत नाहि तोऽ कोय न देवत कहै त कुछ कमाय नहू तऽ काहे देम
हँ ये बात तऽ ठीक ह
हूँ नहि तऽ सबनु कैहते कह दे कि नौकरी न चालक तो हमारी बिटीेया कैसे संम्भाल
हँ बिल्कुल ठीक बात छैय जब कुछ कमााबती न तो अपने मेहरारू क ध्यान कैसे रखात कैसे उनक शौक पूरा करऽत
हँ इसलिए अभी रोखब शादी बाद मे नौकरी लग लगत तो देखे तब
कोई नही अपनी भौजाई ढूंढो भैया की नौकरी लगात तऽ देखो अपनी भौजाई
हँ लगत तो देखत नहि तऽ अभी विचार न ह सोचत नहि अभी शादी के बारे मे
अच्छा अच्छा हाँ हाँ। ठीक छै बात तो नौकरी लगत तऽ पहले तब कुछ काम होवत
हाँ।
और आपका बच्चुआ क्या कर रहा है?
बच्चुवा आम का खावत आमे ने बड़े पसंन्द आम जब से आम आयव घर मे रोज उसको काट के दें ना दे तो फिर रोन लगत
अच्छा आम फेवरेट होवत आम फेवरेट होवत बच्चुवा का
हाँ स आ पूरा इतना स फल रहत घर मे लेकिन ओ ने सिर्फ दो ही फल भावत एक तो केला भावत और एक आम भाव
केेला त अच्छा होबत बच्चा के लिए, शरीर में जान डालत केेला।
हँ तऽ दो ही फल पसन्द एलैं। केला खावत और एक आम खावत, बाकी कोइ फल इतना रखा रहाै तऽ
हँ आम का तो सीजन चलत, हमको न पसन्द हं, हम कम खावत।
हँ हमारे घरमे त दो दो तीन तीन पेटी आवत हर महीना। आम का सीजन चलै ने शुरुआत मे ही दो तीन पेटी आवत हमारा घरमे, कुछ दिनोमें खतम हो जावत ना तो वो और मंगाबत बोलत कि हमे आम बड़े पसन्द ह तऽ
हँ सही इ बात, खाओ बच्चे को बहुत जान पड़तऽ शरीर में।
हँ कभी आम काट खावत, कभी जूस बना के पीबत उसको।
हमे जूस ठीक लगत पर आम कम पसन्द, हम शेक बना के पीबत, ड्राई फ्रूट डालके
न हम भी बनाइ दे मन करे ने त ड्राई फ्रूट डालके हम भी बनाई देत हन।
हुं हुं।
लेकिन इतना सब छीले है उनको फिर काटे फिर उसको सेक मे मतलब सेक करे उसको तो
हँ बहुत
बहुत ओ लगत हन तऽ इसलिए हम देहि दे काटके खाइ ले फिर, इसलिए हम सेक नहि बनाबत जादा।
ये काम तो हम अपनी सास को देबत, काटो छीलो और सेक हम बनाबत है। उन्हे भी बड़ो पसन्द आवत शेक।
अगर काटि दे तो मन करै त बनाइ दे सेक, नहि तो हम काटके दहि देत है खाइ लू।
हँ सही है बच्चे के शरीर में लगतऽ।
हँ। कि जो पसन्द की चीज़ होत न इसलिए वह चीज काटके दी देत।
हमारे बच्चों को तऽ फल पसन्द नहि है। बस फास्ट फूड खिला लो हमारे बच्चुआ को तो
न यै हमार बच्चो फास्ट फूड भी खावत ने जादा नहि खावत, फास्ट फूड मे अभी महंगी महंगी चीज डोसा खावत नूडल्स खावत पाव भाजी खावत ऐसी चीज खावत।
सब चीज खावतऽ बच्चा तभी शरीर बनत। चलो ठीक है दीदी नमस्ते। करते हैं फिर बादमे नमस्कार।